हेलो।
नमस्कार मित्र की हाल चाल अछि।
नमस्कार नमस्कार हम तऽ हमर तऽ सब ठीक अछि आउ सुनाउ।
तऽ आइ हम अहाँके एकटा रोचक घटना सुनवाबयके चाहैत अछी। काल्हि बिहान हमर सङ्ग किछो एहन भेल जे हमरा बहुत। सोचय पर मजबूर कऽ देलक। घटना छोट छल मुदा सीख बहुत पैघ छल। सुनबऽ चाहब।
हँ हँ जरूर सुनब अहाँ बातसभ सुनब हमेशा नीक लागैत छै। की घटना भेल छल कतेक बजे भेल छल हम ध्यान से सुनि रहल छी।
काल्हिी बिहान हम टहलते टहलते गामा के बगीचा दिस गेल। अ छलहू तऽ मौसमो बहुत सुन्दर छल चारुक तऽ चिड़ै। सभक आवाज आबि रहल छल ओहि एक तऽ आदमी चुपचाप बैठल छल। ओ बहुत ध्यानसँ किछु देखैत छल।
अच्छा तऽ ओ की देखैत छल तो अहाँ हुनका लऽ गेलू। ओ किया परिचित छले कि नहि। हमरा जिज्ञासा बहि रहल अछि आगाँ बताउ।
हँ। हम फेर
तोहर आवाज नहि रहल अछी। हेलो। आवाज नहि आयल अछि
देखलहुँ जे।
नेटवर्क नीक नऽ लागे छै।
आवाज आबि रहल अछि
हँ आवाज ऐल छो
हँ तऽ हम कहैत रहल छी जे ओ जे आदमी। ओकर देखभाल करैत छल ई बात। हमरा बहुत आश्चर्यजनक लागल।
अच्छा तऽ एकटा छोट पौधा लेल एतेक ध्यान। जरूर कोनो खास कारण होए तखन। अहाँ हुनका सऽ बात कले नु ओ की कल सुनबाका के इच्छा भहि रहल छैय।
हँ हम पुछली जे हऽ रोज एहि पौधा लगा केँ किया बैठैत अछि। तऽ तखनो उऽ मुशकी देख देलखिन आर। बहुत शान्त स्वर में कहलखिन जे। बैट ब्रिज बनबबा केँ शुरुआत एहन छोट पौधा स होइत छै और एहि लेल धैर्य रखबा केँ पड़ै छैय।
वाह ई तऽ बहुत सुन्दर बात कहलनी जीवन में सेहो एहन होइ छैय। छोट शुरुआत से पैघ सफलता मिलैत छै बहुत गहरी सीख छैय।
हँ फेर ओ कहला जे बहुत लोक जल्दी परिणाम चाहैत छैय मुदा प्रकृति धैर्य सिखबा केँ छैय। औरो पौधा एक दिन में वृक्ष नहीं बनै छै समय मेहनत और देखभाल जरूरी होइ छैय ई सुनी हम बहुत प्रभावित भेलहुँ
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहै छथि। आइ काल्हि बहुत लोक अधैर्य भै जाइ अछी मुदा सफलता लेल समय देब जरूरी छै। ई बात सब केँ बुझबाक चाही बहुत नीक सीख भेटे
हँ तखन हम किछु देर ओहि पौधा केँ देखैत रहलूँ और सोचैत रहलुँ कि जे जीवन में हमर सपना सब सेहो एहन पौधा जकाँ छै और जे रोज मेहनत करबा तऽ दिन जरूर पैघ बनत ओहि दिन से हमरा बहुत प्रेरणा भेटल
हँ सच में ई घटना बहुत खास छैल। छोट बात में पेघ ज्ञान छिपल छल अहाँ कऽ बात सुनी हमरो अच्छा लागल आइ दिन कऽ शुरुआत एकटा नीक शीख सऽ भेल
हऽ ओहि बात केँ बाद हम रोज बिहान बगैच जाय लगलहु और हम देखै छलहुँ जे ओ आदमी बिना नागा पौधा केँ पानी दै छल कर मौसम चाहे जेहन रहै ओ अपन काम जरूर करैत छल हुनकर नियमितता देखी केँ बहुत प्रेरणा भेटैत छल धीरे धीरे हमरो सोच बदेल लग
हँ नियमितता बहुत पैघ बात होइ छै। मुदा लोक शुरुआत तऽ करे छै मुदा लगातार जारी नही राख राखि पाबे छैय। जे धैर्य अनुशासन रखे छै सफलता अकसर ओकर भेटे छै। कारण रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूरी छै ई बात बहुत नीक उदरण छै।
एक दिन हम फेर हुनका स बात केलहुँ और हम पुछलियै जे यहाँ केँ केना विश्वास अछि जे ई पौधा उऽ वृक्ष बनत कि ना तखनो मुसकी देलखिन आर हुनकर उत्तर बहुत रोचक छल कि हऽ हम ध्यानसँ सु
अच्छा तो तखन ओ की केहला हमना भी सच में जानबा केँ इच्छा भै रहल छै एहन लोकक अनुभव सब बहुत लाभदायक होइ छै जरूर किछु खास बात कहने हुए तऽ आगे बताउ
हँ ओ कहला जे जखन बीज रोपल जाइत छै तखन कोई भविष्य नहि रखैत छै हुनकर जे देखभाल सही हो तऽ परिणाम भी जरूर आबैत छैय। विश्वास आओर मेहनत दुनू बहुते जरूरी छैय बिना विश्वासकेके केओ पैघ काम नहि करि सकैत छैय। ई बात हमरा बहुत नीक लगल
बिल्कुल सहि जे आदमी अपना प्रयास पर विश्वास नहि करत तऽ आधा रास्ता सऽ हार मान लेत आत्मविश्वास बहुत जरूरी छै मेहनत आ विश्वास एक संग तो कठिन रास्ता सेहो आसान लागैय छै जीवनक बहुत पैघ सीख छै
ओहि दिन हम घर आबि कऽ बात बहुत देर तक सोचैत रहलहुँ जे हमरा बुझायल जे हम बहुत सभ पना धोरा ई कारण रहि जाइ छै कारण हम जल्दी परिणाम चाहैत छी ओर धैर काम पड़ि जाय छै तऽ आब ई आदत बदलाबऽके जरूरी बुझायल हमरा के बहुत किछु सिखै लेल भेटल ओ आदमीसँ हमरा के
हँ हँ कखनो कखनो एकटा साधारण घटना सेहो जीवनक अ जीवन बदली दे छै जखन सही समय पर सहीस सीख भेटे छै तखन सोच बदल जाइत छै यही कारण अनुभव बहुत मूल्यवान होइ छै किताब जीवन ज दुन्नु मे सिखबाक चाही हर दिन किछु नया सिखबै छै
हँ फेर किछु सप्ताह बाद हम ओहि पौधाके देखलहुँ आब ओ पहिनेसँ बहुत पैघ और ओ भागि गेल छल ओर हरियर पत्ता निकलि गेल छल ओकर विकास जे देखैके बहुत हमर खुशी भेल मेहनतक के परिणाम तऽ धीरे धीरे देखे देत शुरू भए गेल छल
हँ ई तऽ बहुते खुशीके बात छै जखन अपन आँखि सऽ प्रगति देखैत छी तखन प्रेरणा आओर ही बढ़ैत छै छोट बदलाव समयक संग पैघ रूप ले लै छै एहि कारण धैर्य जरूरी छै बहुत सुन्दर उदाहरण छै
हँ बिल्कुल तखन हमरा लागल जे जीवनमे किओ मेहनत बेकार नहि जाइ छै चाहे पढ़ाई हो ओर काम हो या कोनो सपना शुरुआतेमे परिणाम नहि देखैत छै मुदा समय के संग मेहनत जरूरी रंग लाबे छै बस हार नहि मानबाके चाही
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहै छी बहुत लोक सफलतासँ ठीक पहिने प्रयास छोड़ दै छै जँ थोड़ा और धैर्य राखी तऽ परिणाम जरूर भेटे जीवनमे लगातार आगे बढ़ैत रहब जरूरी छै यही बातके हमेशा याद रखबाक चाही बहुत नीक सीख भेटे
हमरो समय बितै गेल ओर पौधा लगातार बढ़ैत गेल हँ आबो दूर से स्पष्ट रूपसँ देखै दै छै हरियर पाताके साथ हवामे हिल हिलायैत रहैत छै ओकर विकास देखयके बहुत सन्तोश भेटल छै मेहनता के जे परिणाम सामने भेठाइल छल
हँ ई देखिक के बहुत प्रेरना भटैत होयत जखन अपन आँखि से प्रगृति देखैत छी तखन विश्वास बढ़ै छै मनमे नई ऊर्जा आबि जाइ छै आगे बढ़बाक उत्साह बढ़ैत रह छै एहि कारण धैर्य बहुत जरूरी छै
हँ एक दिन हम ओ आदमीके फेर भेटलो ओर हम कहली जे आब तो पौधा बहुत पैग भए गेल छै यहाँके मेहनत सफल भाय रहल छै तऽ ई देखीयके हमरा बहुत खुशी होइत अछि हुनकर चेहरा पर तऽ बहुत बड़ मुस्कान छल
वाह ई तऽ बहुत नीक बात छै तऽ तखन ओ की कहला जरूर हुनका बहुत सन्तोष भेल होइत आखिर ओ रोज मेहनत करैत छलाह एहन समय बहुत खुश होइत छै आगे बताउ
हँँ ओ कहलक जे असली खुशी परिणाममे नहि बल्कि रोजके लेल प्रयासमे होइत छै जे आदमी अपन कामी इमनदारीसँ करैत रहत तऽ मन हमेशा शान्त रहैत छै परिणाम तऽ समय पर अपने आबि जाइ छै ई बात तऽ हमरा बहुत गहराइसँ चुनयो ई तऽ बहुत नीक शीख छल हमर खातिर
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही जे आदमी सिर्फ परिणामक चिन्ता करैत रहत तऽ तनाव बढ़त मुदा जँ काम पर ध्यान दे तऽ यात्रा सेहो आनन्द आनन्ददायक लागत जीवन मे ई सोच बहुत उपयोगी छै हर व्यक्ति के ई बात बुझबाक चाही
हँ फेर हम ओही वृक्ष लग किछ देर बैसलहुँ ओर सोचैत रहलहुँ जे जीवनमे बहुत काज एहन छै जे जाहिमे धैर्य चाही जल्दी करबाके चकरमे बहुत लोक रास्ता छोड़ी दे छै मुदा निर अतर प्रयास बहुत जरूरी छै एहि बाती पर मन लागल रहल हमराके अब
हँ सफलता अक्सर धीरे धीरे आबै छै छोट छोट कदम मिली के पैघ दूरी तय करैत छै यही कारण कखनो अपन प्रयास पे सन्देह नहि करबाक चाही समय सब देखि दै छै धैर्यवान आब लोग बहुत आगे बढ़ैत छै
हँ बिल्कुल सही कहलू आओर ई तऽ एक बहुत प्रेम तारक हँ घटना रहल हमर अभी तऽ ठीक छै बादमे फेर बात करल जाइ छी
ठीक छै बादमे बात करै जाइब नमस्कार